नमस्कार। अहाँ केना छी बहुत दिन बाद भेंट भेल। बहुत दिन बाद भेंट भेल। आब तऽ दुर्गा पूजा समय आबि गेल छै। ताहि लेल पूरा शहर। सजि धजी के तैयार भऽ रहल छै। एहि पाबनि के परीक्षा अब। सबर बर्ष भरि करैत छैत।
बिलकुल मित्र। सचमुच दुर्गा पूजा हमरा सभक जीवन के सब सँ महत्वपूर्ण आनन्दमयक पर्वत में से एक अछि। एहि कारण वातावरन मे खुशी उत्साह भक्ति आ अपनापक अद्भुत। सङ्गम देखला लेट भेटल अछि।
सच कहलु दुर्गा पूजा शुरू होय। से पहिले मूर्तिकार सब महीना भरि। मेहनत ओ माता दुर्गा सुन्दर प्रतिमा बनबैत छथि। ओ सब अपन कला मेहनत आ श्रद्धा। सब प्रतिमा के जीवन स्वरूप। देखबाक प्रयास करैत छथि, ई दृश्य देखबाक बहुत। प्रेरणादायक होयत अछि।
हँ मित्र। प्रतिमा निर्माणक प्रक्रिया बहुत रोचक होइत अछि, माटी बाँस कपड़ा रंगक सहायता से भव्य प्रतिमा। तैयार होइत अछि, प्रतिमा बनत देख लोक सभमे पूजा लेल उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ि जाइत अछि।
सच कहलु मित्र।
पूरा पूजा शुरू होयत तऽ। पहिने मंडाल निर्माण काज जोर शोर सँ चलैत अछि। अलग - अलग विषय पर आधारित आकर्षण। पंडाल बनाओल जाइत अछि, राति में रंग बिरंगक। वाजी सब से पूरा क्षेत्र बहुत सुंन्दर दिखाइत अछि।
बिल्कुल मित्र सच कहलु बहुत लोक दूर दूर सन केवल पण्डाल देखबाक लेल आबैत अछि। प्रत्येक पंडालक सजावट कला आ प्रकाश व्यवस्था अलग अलग प्रकारक। होइत अछि, जाहिसँ लोक मन बहुत प्रसन्न भए जाइत अछि।
दुर्गा पूजाक पहिले दिन- कलश स्तापना आ माता दुर्गाक- विभिवत पूजा शुरू होइत अछि। पण्डित जी वैदिक मन्त्र उ- जा करैत छथि। भक्त सब- श्रद्धा पूर्णक पूजा आ- आरती मे सहभागी बनैत छथि।
दुर्गा पूजाके दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो आयोजित होइत अछि बच्चा सभ- लड़कर वृद्धधर गीत ना-नाद नाट्य नाटक भजन मे भाग लैत छथि एहि सङ्ग समाजमे प्रतिभावक विकास होइत अछी।
एहि दिन सँ पूरा वतावरण भविष्यमय बा- जाइत अछी। डांग, वंटिश तांगा मन्त्रक ध्वनिसँ मन मे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न- होइत अछि सब लोक- ता - स सुख, शान्ति आऔ स्मृद्धि प्रार्थना करैत छथी।
बिलकुल मित्र, दुर्गा पूजा दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो आयोजित होइत अछी। बच्चा सब लड़कर वृद्ध धर गीत- नृत्य नाटक आ भजन में भाग लेैत अछी। एहि स समाजक प्रतिभाजक विकास होइत अछी।।
से कलहु हँ संस्कृतिक कार्यक्रम लोक सबके एक दोसरक- नजदीक अनैत अछी। सब मिली जुली क अप- पन कला प्रस्तुत करैत छथी। एहि स सामाजिक एकता आ भाईचारा मजबूत होइत अछि।
बिलकुल मित्र दु -दुर्गा पूजा मे मेला सेहो लागैत अछि। मेला- घुमबाक खेल खेलबाका आ विभिन्न प्रकारक सामान किनबाक मजा बहुत अलग होइत अछि। बच्चासभ एहि दिन बेसब्री सङ्ग प्रतीक्षा करैत रहैत छथि।
सही कहलु मेला मे स्वादिष्ट भोचन सेहो भेटैत अछि। चाट गोलगप्पा- जिलेबी आइसक्रीम आ बहुत प्रकारक मिठाइ व्यञ्जन खायमे लोकसभ बहुत आनन्द लैत छथि।
बिलकुल मित्र रिश्तेदार आ -अमित्र सब सेहो एक दोसर के घर जाइत छथि। सभी मिलकर- शुभकामना देख छथि। एहि सङ्ग परिवारक सम्बन्ध आ मित्रता आओरो मजबूत बनैत छथि।
बिलकुल मित्र रिश्तेदार आ मित्र सब सेहो एक दोसराक घर जाइत छथि। सब मिली के शुभकामना दैत छथि। एहिसँ परिवारिक सम्बन्ध आ मित्रता आरो मजबूत बनैत अछि।
बिलकुल मित्र- दुर्गा पूजा केवल मनोरंजक पर्व नहि बल्कि बुराई पर अच्छाई विजयक प्रतीक सेहो अछी। माता दुर्गा महिष -शाहरुख वध कर धर्मक रक्षा करैत छथि। एहि सङ् हम प्रेरणा लेैत छी।
सही कहलहुँ, हँ ई पर्व हमरा सभके सास- आत्मविश्वास आर सायत मार्ग पर चलबाक शिक्षा दैत अछि। कठिन परिस्थितिमे सेहो धैर्य औ विश्वास- बनायक रखबाक सन्देश भेटैत अछि।
बिल्कुल मित्र पूजा दौरान स्वच्छता सेहो विशेष ध्यान देबाक चाही पण्डाल सड़क आ सार्वजनिक स्थान पर- साफ रखब प्रत्येक नागरिकके जिम्मेदारी अछि। पर्यावरण संरक्षण सेहो बहुत आवश्यक अछि।
सही बात ई प्लास्टिक प्रयोग कम करबाक चाही। प्राकृतिक उम्मह, सामंग्री उपयोग का पर्यावरण अनुकूल पूजा मनायब समाज आ प्रकृतिक लेल लाभदायक होइत अछि।
बिल्कुल मित्र विजया दशमीक के दिन माता दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कएल जाइत अछि। भक्तसभ भावुक मनसँ माताके विदाई दैत अछि। सभ प्रार्थना करैत छी जे माता अगला वर्ष फेर आथवी
सही कहलहु विसर्जन समय वातावरण में खुशी आ भावुकता दुनु देखबाक लेल भटैत अछि। ढोल, नागारा, नीत त्य आ जयकारा से पूरा शहर गूँजी उठैत अछि। इ दृश्य सब बहुत यादगार होयत अछि।
बिल्कुल मित्र दुर्गा पूजा समयमे प्रेम सहयोग आ एकातक भावना बढ़ैत अछि। एहि पर्वमे सब जाति धर्म आ वर्गेक लोक मिलि जुलि कर भाग लैत अछि। ई सामाजिक सद्भावना सुन्दर उदाहरण अछि।
हमरो ई पर्व बहुत प्रिय अछि। हर वर्ष हम अपन परिवार ओ मित्रसब संग पूजा देखैक जाइत छै। एहि अवसरपर बिताओल समय जीवन भरि याद रहैत अछि।
बिलकुल मित्र, आशा करैत छी जे एहि बस दुर्गा पूजाक सेहो सुख, शान्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि लड़कर आयत माता दुर्गा सबहक जीवन के दुःख दूर कर आर खुशी देत भरी।
सही कहलू अवैश्य हम सबके माता दुर्गा आ आदर्श पर चलबाक प्रयास करब चाही। समाजमे प्रेम सम्मान आ सहयोग भावना बना राखब सबसे पैघ पूंजी अछि।
बहुत नीक चर चर्चा भेल से अब हम सब मिल कऽ दुर्गा पूजा उत्साह, श्रद्धा अनुशासन आ स्वच्छताक संग मनायब। माता दुर्गा सब पर अपन कृपा बनैब रखी। जय माता दी।
जय माता दी मित्र, दुर्गा पूजाक समय पूरा बाजार रंग बिरंग सजावट सब भरि जाइत अछि। प्रत्येक दुकान पर भीड़ लागल रहैत अछि। लोकसब अपन परिवार लेल क कपड़ा, उपहार आ पूजा सामग्री किनैत छथि। एहि समय व्यापार सेहो बहुत बढ़ि जायत अछि।
बिलकुल मित्र, बच्चा सब सेहो नव कपड़ा पहिरबाक लेल बहुत उत्साहित रहैत अछि। ओसब पूजा शुरू होयसँ पहिले दिन गिनैत रहैत छथि। परिवारक संग घुमबाक योजना बनाबैत छथि। एहि समय खुशी शब्दमे कहब कठिन अछि।
सही कहलू, दुर्गा पूजा मे स्वयं सेवक सब सेहो बहुत मेहनत करैत छथि। ओ सब भीड़ नियंत्रित करैत छथि। सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दैत छथि। सब भक्ता आरामसँ दर्शन कऽ सकती। एहि लेल दिन राति सेवा करैत छथि।
बिल्कुल नहि तऽ पुलिस आ प्रशासन सेहो अपन जिम्मेदारी पूरी निष्ठासँ निभाबैत अछि। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रखल जाइत अछि। अपतकालीन सेवक व्यवस्था सेहो रहैत अछि। एहि संग लोक सुरक्षित रूपसँ पूजा देखत अछि।
ई बात भी नीक लगल। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व नहि बल्कि संस्कृत आ पारम्परिक प्रतीक सेहो अछि। एहि अवसर पर लोक अपन सभ्यता के सम्मान दैत छथि। बच्चा सब सेहो अपन संस्कृत ज्ञान प्राप्त करैत छथि। ई बहुत प्रेरणादायक बात अछि।
बिल्कुल मित्र, माता दुर्गाके नौ रूपक पूजा करबाक परम्परा सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि। औ प्रत्येक दिन अलग अलग रूपक आराधना होइत अछि। भक्तसब श्रद्धासँ व्रत रखैत छथि। माता सबके मनोकामना पूर्ण करैत एहि विश्वास रहैत अछि।
सच केहलू ई बात। पूजा मंडप मे प्रतिदिन संध्या काल आरती होयत अछि। हजारो भक्त एक साथ आरती मे सहभागी बनैत छथि। दीपक प्रकाश ओ भजनक स्वर औ वातावरण दिव्य बनि जाइत अछि। मनमे अशुद्ध, शान्ति अ बटैत अछि।
आरती के बाद प्रसाद वितरण होइत अछि। सब भक्त प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण करैत छथि। ककरो बीच भेदभाव नहि होइत अछि। इ समानता आ प्रेम एक सुन्दर उदाहरण अछि।
बहुत लोक दुर्गा पुजाक समय गरीब लोगक सहायता सेहो करैत छथि। कपड़ा भोजन आ आवश्यक वस्तु दान देल जाइत अछि। इ मानवताक सबसे सुन्दर रूप अछि। समाजमे दया भावना बढ़ैत अछि।
बिलकुल मित्र, माता दुर्गा सेहो दया, शक्ति आ करुणाक प्रतीक छथि। हुनकर आदर्श अपन जीवनमे अपनायब प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य अछि। तखने पुजा सफल मानल जायत।
सच कयलहु। दुर्गा पूजाक समय बहुत लोग अपन गाँव वापस अबैत छथिन। पुरा परिवार एक साथ समय बितबैत अछि। पुरा मित्र सब से भेटैत होइत अछि। एहि स सम्बन्ध फेर स मजबूत होइत अछि।
बिलकुल मित्र, स सही कहलु परिवारक संग बेसी भोजन करब, गप्प करब आ पूजा देखब जीवनक सबसे सुन्दर अनुभव होइत अछि। एहि खुशीक तुलना आन किछु ने किछु कायल जा सकैत अछि।
आजुक समयमे सोशल मीडिया पर सेहो दुर्गा पुजाक बहुत चर्चा रहैत अछि। लोग अपन फोटो वीडियो साझा करैत छथिन। सुन्दर पंडाल सब दुनिया भर मे प्रसिद्ध भऽ जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र, मुदा सोशल मीडिया उपयोग करैत समय सावधानी सँ जरूरी अछि पूजा देखबाक आनन्द मोबाइल मे नै बल्कि प्रत्येक दर्शनमे बेसी भेटैत अछि परिवारक संग समय बिताब अधिक महत्वपूर्ण अछि।
सच कहलहु, हम सब के पूजा दौरान अनुशासन पालन करबाक चाही भीड़मे धक्क मुुक्की नै करबाक चाही। वृद्ध, महिला ओ बच्चा सबहक विशेष ध्यान रखबाक चाही इ सब सभक जिम्मेदारी अछि।
बिलकुल मित्र, अग्नि सुरक्षा स्वच्छता आ स्वस्थता पर विशेष ध्यान देबाक चाही, कचड़ा इधर उधर नै फेकबाक चाही, सभी मिलकर साफ सफाई बनाब राखब तखन परभक्त सेवा बढ़त।
दुर्गा पुजा हमरा सबके सिखबैत अछि जे अन्याय कते शक्तिशाली किया नै होइ। अन्तमे सत्य, धर्म के जीत निश्चित होयत। अछि इ शिक्षा जीवन भरि प्रेरणा दैत अछि।
बिलकुल मित्र, माता दुर्गाक के आशीर्वाद सबक जीवन मे सुख शांति स्वास्थ्य आ सफलता आयब। सब परिवार प्रेम आ एकताक संग रहत, समाज सदैव कुशल बनल रहय। अगिला वर्ष फेर हम सब एहि उत्साह, श्रद्धा आ आनंदपूर्वक संग दुर्गाापुजा मनायब एखन सब सब प्रती्क्षा करब जे माता फेर स अपन कृपा बरसाबैत।
बिलकुल मित्र, चलु आब हम सब माता दुर्गा चरण मे प्रणाम करी आ प्रार्थना करी जे ओ सबके जीवनमे सुख, समृद्धि, ज्ञान शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करती, जय माता दी।